ई बुझल छै जे हमरा मन मे बहुत दिन से इच्छा छल जे जीवन मे एक बार बारह ज्योतिलिंग क दर्शन करि ली आब लगति अछि जे बाबा भोलेनाथ के बुलावा आबि गेल
वाह मित्र ई तऽ बहुत पवित्र संकल्प छैक क कहति कथी जे जे मनुष्य बारह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लित अछि ओकर सात जनम के पाप कटि जायत छै आ मोक्ष के मार्ग प्रस्तुत भए जाइत छै
हँ भाई मुदा समस्या ई छै जे ई बारह ज्योतिर्लिंग तऽ पूरा भारत मे फलिल अछि गुजरात से लेए तमिलनाडु धारि तऽ यात्राक के ई योजना के बनाब बुझलि नहि छै
चिन्ता नही करब मित्र हम दुनू भाय मिल के रूम मे बनाबे छी समय पैसा आ मौसम देखि के चलब बीस से पच्चीस दिन मे आराम से सबटा कवर कर जाय
सबसँ पहिनी ननामे मोन रखय पड़त नहि तऽ लोग पूछत त अक बका जाय तऽ सुना ने एक बार बेर करम
सुनह पहिल क्षति की सोमनाथ गुजरात मे दोसर मल्लिकार्जुना आन्ध्र प्रदेश के स्रिलासीलम मे तेसर महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश मे
हँ आचार्य मे ओकरा शंकर सेहो मध्य प्रदेश मे नर्मदा के किनारे पांचम केदारनाथ उत्तराखण्ड क हिमालय मे छठब भीमशंकर महाराष्ट्रके पुणे लगे
सहतम काशी विश्वनाथ से बनारसा मे छति अष्टम त्रिमुकश्वीर नासिक मे नौवा बैद्यनाथ देवघर झारखण्ड मे अ अछी
हम दसम नागेश्वर गुजरात क द्वारका लग ए कारण रामेश्वरम तमिलनाडु मे महत्वपूर्ण मननाय जे समुद्र किनारे आ बारहम कृष्ण नगरी महाराष्ट्रके औरंगबाद ए एलोरा मे
देखलह बारह टा नाम मोन रखय मे तऽ कठिन लगति छल मुदा एक बार रोटी लेल तब आब कहियो नाहि बिसरयब
तऽ चल यात्रा क शुरुआत कत संग करी हमरा हिसाब से पश्चिम स शुरू क करू पूरब दिशा मे आबी त नीक रहत
हँ तऽ गुजरात स शुरू करै छी पहिने सोमनाथ चलब होइत वहाँ से नागेश्वर द्वारका मे बगल मे अछि दुनू एक संग भऽ जायत
हूं सोमनाथ के इतिहास तऽ बहुत मानविक भाय छै भाय कहति अछि जे एकरा सत्रह बार लूलल लूटल गेल फिरो ओते बार मनाबी ई भोले के महिमा छनि ई
सही कल हल समुद्र के किनारे मंन्दिर के दृश्य देखी के मन गदगद भई जागति छै आज साँसके लाइट एंड हाउस शो मे पूरा कथा सुनाओल जाइत छै
ओतय से हम सबके द्वारका जायब कृष्ण नागगिके दर्शन कर नागेश्वर जोतिर्लिंगग मे जल चढ़ायव कहति छथिन जे द्वारका वन मे छथिन
गुजरात के बाद सीधा महाराष्ट्र चली जायब मित्र दियाकि ओतय तीनटा जोतिर्लिंग छथि भीमाकंरर त्रम सरर आ गृहणसँ बरस बर
भीमाशंकर संग समुद्र क पहाड़ पर घनघोर जंगल मे जेती बरसात मे रास्ता पर कठिन होइत छै तऽ नवम्बर डिसम्बर नीक रहत
हँ सही कहलौं आ हीमाक शंकर श नासिक ल त्रंबकेश्वर जतय गोदावरी नदी के उद्गम छै क ब्रह्म विष्णु महेश तीन के लिङ् एक संग
हूं प्रायय करेशम काल सर्प दोष पूजा सेहो होयतऽ अछि बहुत लोग दूर - दूर से आबैत छथि ओहि लेल
ओत ही स औरंगाबाद जाक केँ दर्शन करब ए एलोरा केँ गुफा कऽ लगमे छथि तऽ गुफा सेहो देखि लेब एके खेप मे
महाराष्ट्र बाद मध्य प्रदेश चलि जाएब उज्जैन मे महकालेश्वर जतैय दुनियामे एक मात्र दक्षिण मुखी ज्योतिरलिंग छथि
उज्जैन शाह एक सौ चालीस किलोमीटर दूर उमकारेश्वर छथि नर्मदा नदी केँ बीच टापू पर नाव मे जायत पड़ैत छै ओम आकार केँ टापू
हँ ई तो महकाल कऽ भस्म आरती कऽ भोरे चाइर बजे होयत छै ओकरा लेल रात्रिक दो बजे से लाइन लगाय परैत छै मुदा देखि केँ आत्म तृप्त भइ जाइत छै
ओमकारेश्वर म्लेश्वर दुनू मिलाके एक ज्योतिर्लिंग मानल जाइत छै दत्त दुनू एक दर्शन करब जरूरी
मध्य प्रदेश केँ बाद उत्तर दिशा बढ़ब उत्तराखण्ड मे केदारनाथ मुदा ओतना अप्रिल से नवम्बर धरि कपाट खुलल छै
हँ सही कहलहु ई हमसभ मन मे पलन करब गोरीकुंड सँ सोलह किलोमीटर पैदल चढ़ाई छैक घोड़ा पालकी सेहो विकल्प छै
केदारनाथ कऽ ऊँचाइ एगारह हजार फीटसँ बेसी छै ऑकसीजन कम रहैत छै एक तऽ शारीरिक तैयारी कैच जायत पड़त
कर्पूरहिंग डायनोमक्स टेब लेल आ चक - चलब आ गरम कपड़ा रेननकोटसभ लेब जरूरी छैक
केदारनाथ कऽ बाद सीधा उत्तर प्रदेश आबि जाएब बनारस मे काशी विश्वनाथ जे सात टा पूरी मे एक साथ छ थि
काशीमे अब कोरिडोर बनि गेल अछि गंगा घाटमे सीधा मन्दिर धरी चोड़ा रास्ता दर्शन मे सुविधा भऽ गेलैक
गंगा मे स्नान कऽ कऽ बाबा केँ जल चढ़एब अ तऽ ससुरमेघ घाट कऽ आरती देखब ई जीवन केँ सब सुंन्दर अनुभव
बनारस सँ पूर्व दिश झारखण्ड चली जाय देवघर मे बाबा वेद्यनाथ जताय रावण भोले केँ लिंग ल कऽ जा रहल छलाह
साबरमे तऽ एतै लाख कावरीया गंगा जले ले अबैत छथि मुदा हमसब ऑफ सीजन मे जायब तऽ भीड़ काम रहत
देवघर केँ बाद दक्षिण कऽ यात्रा शुरू करब वहिने आन्ध्रपदेश केँ श्रीशैलम मे मल्लिकार्जुन
श्रीसलम केँ पहाड़ पर कृष्णा नदी कऽ किनारे मन्दिर छै शिव शक्त दुनू कऽ आशीर्वाद
आंध्र से तमिलनाडु जैब रामेश्वरम जैब रामजी शिवलिंग स्थापना कयने छलाह लंका जाहिसँ पहिनेए
रमेश्वरममे बाइस कुण्ड मे स्नान कऽ परम्परा छै आ पवन ब्रिज सन ट्रेन कऽ यात्रा रोमांचक होइत छै
बारह यात्रामे राश्वर सब सँ दक्षिण मे छैक ओतहिसँ उत्तर दिस घूुरबाक क्रम शुरू
ह कुल मिला के देखल जाय तऽ गुजरात दो महाराष्ट्र तीन मध्य प्रदेश दो उत्तराखण्ड एक उत्तर प्रदेश एक झारखण्ड एक आन्ध्र एक तमिलनाड भ
टिकटके पलान एना करैत छी पटनासँ अहमदाबाद फ्लाइटतऽसँ टैक्सी बुक कऽ कऽ सोमनाथ नागेश्वर द्वारक
फेर द्वारका से ट्रेन पकड़ी क मुम्बई ओतय एक गाड़ी बुक क है नासिक सिमा शङ्शंकर औरङंगाबाद पाँच दिनमे तीनो
महाराष्ट्र उज्जैन से ्रन उज्जैन औंकारेश्वर ल लोककल बस या ैक्सी तीन दिन
उज्जैन से दिल्ली फ्लाइट दिल्ी से हरिद्वार ट्रेन हरिद्वार से सोन प्रयाग बस फेर केदारनाथ ट्रेन ‌ चारि दिन
केदरनासँ हरिद्वार घुरीहबनारस ट्रेन बनारस में दो दिन फिर जैसि डिह ट्रेन सा देवघर दो दिन
ह देवघर से हैदराबाद फ्लाइट हैदराबाद से शेलम बस दोदिन फेर हैदराबाद से रामेश्वरम ट्रेन दोदिन
रमेश्वर से चेन्नई फ्लाइट चेन्नई से पटना कुल मिला के बाइसँ चौबीस दिन बजट अस्सी हजार पर व्यक्ति लगभग
ह पैसा के चिन्ता नहि करऽ बाबा के बुलावा आबी गेल तऽ इंतजाम होेवेकै देलक मुदा छु्ी लेबाक होयत
हम तऽ ऑफिसमे एक महिनाके बिना पगार छुट्टीके एप्लीकेशन दऽ देब मैनेजर के सााहब ज्योतिर्लिंग यात्रा नहि गतलो तऽ पछतायब
हँ आ जलदिसमामान लिस्ट बना ले आधार कार्ड ए टी एम दवाइ टॉर्च पावर बैंक हल्का गरम पकड़ा गरम कपड़ा
पूजा के लेल घरसँ गंगा जल बेलपत्र धतुरा भांगं चन्दन लग क च चलब हर जगह किनिआ नहि पड़त
हू मुदा केदारनाथमे तऽ प्लस्टिक बैंन छै त स्टील कबोतल आ कपड़ा क जोगार
मोबाइलमे ज्योतिर्लिंग एपडाउनलोड कऽ लेब ओहिमे आरतीके समय रूट धर्मशाला आ नम्र सभ रहैत छैक
हर जगह के स्पेशल बात छै जेना सोमनााथ में समुद्र आरती महाकाल में भस्म आरती त राममेश्वरममें मनि आ दर्शन
काशीमे मणिकर्णिका घाट परजले चिन्ताे विषय जीवन मृत्युके सात बुझावैत छैय
वैद्यनाथमे पञचूल प्रदर्शन करैत छथिन जे रावण ओहि से लिंग के बहाने छल
भीमाशंकरके जंगलमे जंगली जानवर सेहो भेटैत छैक रात्रिमे रुकब खतरनाक
हँ तऽ हम भोरे भोरे दर्शन कैसाँझ धरी नीचा आबि जायब होटल मे रुकब
त्रिवेंकेश्वरमे नारद कुण्ड कुशवर्तक कुण्डमे स्नान क बहुत महत्व छैय
कृष्णेश्वर कऽ मंन्दिर लाल पत्थर कऽ बनल छैक अहिल्या बाइ होलकर बनोले छली सेशिल्प देखबै लायक
ऊंकारेश्वर में नर्मदा के परिक्रमण करबाक चाही सात किलोमीटर पैदल बहुत पुण्य
केदारनाथ के पीछे केदार शिखर अस्वगर रोहीनी चोटी बसैत छथि जे पांडव ओही रास्ता सऽ स्वर्ग गेल छल
केदर नथ के पीछे केदर शिखर आ स्वर्ग रोहिणी चोटी कहैत छथि जे पाण्डव ओहि रास्तासँ स्वर्ग गेल छलाह
हूँ रमेश्वरम का अगिनति तीर्थम मे स्नान कर के मंन्दिरो मे प्रवेश के नियम छै
मल्लिकार्जुनामे जंगली सवारी सेहो होइत छै टाइगर रिजर्व छै समय भेटैत तऽ
शाकाहारी भोजन करब सात्विक रहब झूठ फरेब स दूर रहब तखने यात्रा सफल
हँ आ हर मन्दिरोमे रुद्र अभिषेक करबैके कोशिश करब पण्डितजीके पहिने स बुक कऽ लेब
ऑनलाइन बुकिंग आब सब जगह शुरू भऽ गेल छै वी आइ पी दर्शन कर लेलो सेहो समय बचत
मुदा अछि अनंत सामान्य लाइन मे लगी का लोक क संग हर हर महादेव करैत जयकारा लगबैत जायमे
यात्रा के दौरान वृद्ध मार्ग मे मदद करब कचरा नही फैलाब इहो शिव सेवा छैय
फोटो खीचबैमे मुदा मन्दिरके गर्भगृहमे मोबाइल बन्द ध्यान पूजा पर रहय चाही
हर ज्योतिर्लिंग के प्रसाद अलग होइत छै सोमनाथ के लड्डू काशी का पेड़ा रमेश्वरम का कुमकुम
सब जमा के एक लेब आधूरी क परिवर टोल मे बाँटब सबके पूर्ण भटके
यात्रा के बाद डायरी लिखब अनुभव के स्मरण अगिला पीढ़ी लेल प्रेरणा।
अहाँ स्वास्थ्य बीमाके कागज इमरजेंसी नम्बरसभ संगमे राखब पहाड़